ठीक छै, अहाँ बताबु?
खाना पीना भोजन पानी हो गेल?
हँ भ गेल।
की सब भेल?
चावल दाल भुजिया पाव भाजी या।
बड नीक भाएल छय।
हँ आ तू बताउ?
भेल छय अभी त खेबै तनिका देर मे।
अच्छा की सब?
दालि भाइत भुजिया तरकारी। पापड़, सब मम्मी बनेने छय।
किया अपनो हाथ गोर चला लिअ।
हमरा नै आबै छै बनाबे आ ने बनेबै।
ओ-ओ अच्छा, सीखु नै आबै छै त।
नै सीखैके इच्छा अइ। अहाँ सीखू न बड्ड सीखल छियै।
अच्छा-अच्छा।
अच्छा। अच्छा बताबु ई जे कॉलेज के छै? त भर त देने छियै, भर त देने छै। आब एकर कब तक डेट भ जेतै। कोन सा कॉलेज भेलै नै भेलै।
अखन नै ई महीना, ई महीना बाद हेतै ई
अच्छा ई महीना बाद हेतै।
हँ
लेकिन एक बात बाजू
हँ।
हमर जे छै कॉलेज, के अभी त नाम त द देले छियै। लेकिन जादा चांसेज केकर कॉलेज के रहै छै? आगे मे जं देने छै ओ ओकरे न
हँ हँ चाहे नम्बर देख के लेत। किएकि जे फर्स्ट छै पहिले ओकरे डालतै कॉलेज में, सेकेंड बलाके ओकरा बाद। त हॅं अहाँ के पहिला नंबर बला कॉलेज नै निकलत त लेकिन दूसरा चाहे तीसरा बला जे काॅलेज देने हेबै ओइमे निक
अच्छा त जाब नीचे तक कोइ कॉलेज नै ने जेतै मतलब दू तीन गो से जादा नीचे नै ने जेतै। काहेकि दूइये तीन गो के हम कॉलेज के जान, जानै छियै त नाम
नै नै, ओइ से नीचे नै जेतै।
अहाॅं सब अपन छी त अपन भ गेल छै। की कहियै?
ओ हमेशा ही होइ छै, लोक एनाही डालै छै लेकिन
कि कही हमरा त कॉलेजो जाइ के छै, कॉलेजो के काम सब छै त नै जाइ छियै त नै काम भेल छै त एनाहीते बैठल रहै छी। निठलका रहै छी एने से ओने। काम सब मिल गेल छै त कर लै छियै नै त नै करै छियै दिमाग खराब होइ छै।
अच्छा-अच्छा, नै ठीके छै किछ ने किछ करैत रहू। कर अहीके पड़त। नहि करब तऽ जेब कतऽ।
चार्ज खतम भेल छै तनिका मारि दियौ न रीचार्ज।
अब अब अब की करअ के छै वी एल सी सी में तऽ एते चीज वी एल सी सी में त एते चीज बतेलेनहे आब की
एते लाख पैइसा के देत के दैत नहि ने।
अहॅं।
की करबै आब?
आब आगे के की होत?
आब की करी कोइ पैइसा तऽ दैत नहि तऽ किछो नहि। केहन छियै स पैइसा देत।
हँ। नहि होइ छौ त फेर अथिए क लिहा ई आठे हजार वाला।